ओ कहियौ की हाल समाचार यऽ?
बढ़िया बढ़िया
तब कि सभ भए रहल यऽ?
एक मिनट रुकू। कतय छियै
अभी तऽ गामे मे छी।
कहलौं
कर खाना पीना भए गेल?
हँ भए गेल।
ओ अभी तब की भए रहल छै?
अभी तऽ ताश खेलै रही
त ओ ताश कोन तासमे कोन गेम खेलै छियै?
की कहलियै
तासमे कोन गेम खेलै छियै?
ब्रे खेलै छी।
ब्रे ब्रे केना होइ छै?
पाँच पत्ती छाँटल जे जाइया।
अच्छा ओ बोला ब्रे
तब अहाँ की करि रहल छी अभी?
हमहुँ छियै, हवा लगा रहल छी। गर्मी बहुत बेसी छै, उमस सेहो बहुत छै काल्हि परसू सँ। तऽ बारिश भेलै, मौसम गर्मी कऽ देलक तऽ।
काल्हि तऽ काफी बारिश भेलै, भरि राति बारिश भेलै।
हँ फेर दाम
रातिमे तऽ अपना सभके जिन्दगी कष्टेमे रहए न
लाइट
हँ लाइट तऽ भरि राइत काटि लेले रहय हँ
इन्वर्टर द्वारा बैचि जाइ छियै
हाँ
इन्वर्टरो लेकिन धूक धूकाय गेलै रहे सुबह मे एक बेेर
कते देर चलतै यौ ओहो दू घंटा तीन घंटा चलैत चलैत
नहि नहि दस बारह घण्टा चलि जाइ छै तीन टा चारि टा खाली अगर पन्खा चलै छै ने
ओ अथी ए एच के होइ छै ने बैटरी अहाँके जितना ए एच के रह हमर छै दू सए पच्चास ए एच के
अच्छा
हमरा पावरफुल बैटरी अय ओ पर चलि जाय छै मतलब ओना तऽ ले जाय ले दिन सबके क्रेक एकटा दूटा पंखाऽ छओ घंटा की चलतै की बॉल के तऽ कोई गपे ने छै बॉल तऽ तीन दिन तक देलैत रह
हँ सिर्फ बल जरबैत रहियौ तब तऽ अहाँके दू दिन तीन दिन चलबे करत पंखा सबमे कनिटा अथी इ जे छै ने
अरे आइ काल्हि नया पंखा सब जे छै ने ओकर पावर आब ओतना नहि छै आब तऽ बाबन वाट वला पंखा से आबि गलै पहिले पुराना पंखा से आबे रहै सो वाट के दू सौ वाट
हाँ
आ पंखा सब बावन वाट के हमरा पास छै ओहो में आऔर अथी वाला पंखा खाबऽ लगलै जे तीन चारि हजार वाला ओ तऽ आबे छै तीस वार्ड के पच्चीस वार्ड के जे अभी रिमोट से जे चलै छै पंखा
हँ ओ सब तऽ बहुत अथी बिजली लै छै
नहि नहि आओर कम लै छै जतेक नया बन टेक्नोलॉजी आबि रहल छै ने ओ कम बिजली परर चलै छै आब
आइयौ सुनै छियै ने नेपालके सत्रह गो अथी खुललै यऽ तऽ पानिके की हाल यऽ धारके अपनके सब कें स्थिति
नदीमे त काल्हि बात करले रहियै तऽ सुनलियै जे पानि बढ़ि गेलै काफी हद तक
हँ एखन देखै छियै तऽ इच्छा होइए जाकऽ एक बेेर देखी की हाल यऽ
चलबै दुनू आदमी साथेमे साँझमे
चलू
हँ कते पानि बढ़लैए नहि बढ़लै यऽ
हँ किया कहलकै सत्ररहो गो फाटक खोललकै या
ई समय में ते सब बेर खोलते छै ने कयिकि पानी के अगर लेयर ऊपर आब जेते ओतोसँ खोलतै तब नदी तऽ अी खालिये छै ने अभी नदी भरतै तसँ किछु दिक्कत थोड़े होइ छै नहर नदी के तऽ भरबे करतै तब ने खेती बाड़ी हेतै तऽ नोर्मल चीज छै
हँ लेकिन अपना सबके अभी बारिश बहुत भए रहल य
बारिशसँ नहि छै मतलब दू दू तीन तीन दिन तक लगातार बारिश होत छै ने तब लेयर फर्क पता चलै छै
नॉर्मली इतना बारीसँ किछ फायदा फर्क नहि पड़ै छै
हँ तऽ आबू ने तब तासे देखय लए
तऽ देखै छियै आबै छियै तास देखबै खेलबो करबै आओर अहाँके की सब भए रहल यै काम धन्धा कोनो करै छियै कि नहि
कम धन्धा तऽ उएह जे करैत रही उएहमे छी
कोन चीजमे कोन काम या लोन बला मे एकटा कृषियो वला मे छियै
हँ ओहोमे छियै प्लस ई जे चलि रहल यऽ गाड़ीके लोन
कृषि वला मे बतबू की सब बेचै छियै केना की होइ छै केना कतेगो खाद बीज केना आबै छै की फर्क पड़ै छै से खेतीमे ओसभ
एक
उह में देखियो ओहि में छै की यहां लोकल खाद डाले छीये प्लस ई इ बनायल जाय छै बाहर हैदराबादमे
ओ
ई अपना सबके गो जानै छियै ने गो सब बनायल जाइ छै ई खाद
अच्छा
आ अपनासभ जे अभी दुकानमे खरीदै छियै ई केमिकलसभ बनायल जाइ छै
अच्छा दोकानमे खरीदै छियै ई मतलब ई अपन सबके प्राकृतिक खाद भऽ गेलेहे
हँ हँ
ओ केमिकल युक्त वाला नहि छै
नहि ई जमीनक के उपजाउ बनबै छै आ ओ धीरे धीरे जमीन के बज्जर बनबै छै
हँ मतलब शुरूमे थोड़ा जादा उपज दै छै बादमे धीरे धीरे बंजर कए दै छै
हँ
उगा तऽ त छै
अ
नया पुराना मे वएह अन्तरे छै लेकिन लोक नहि ने समझै छै लोक तत्काल मे फायदा देखै छै बाद के नौ सब नहि समझे छै
नहि ई बात तऽ छै लेकिन की कही पूर्णिय साइड जाइ छियै ने तऽ आब तऽ लमसममे बहुत आदमी पहिले इएह खादके उपयोग करै छै
हू आब ज ऽ गेल लेकिन समझदार भए गेलै
हँ आ बहुत समझदार भए गेल लेकिन अपना सबके गाँव में अभियो वएह हाल छै
केओ नहि लै या केओ अहाँ सबके गपने सुनै लए तैयार यए
गप सुनय लऽ तैयार हय या देखियौ अपनो गाँवमे एहन एहन छै ढेरी आदमी झ ले छै जेना राजू ठाकुर ओ सब यूज करै छै
ओ टेस्ट मात्रा मे की पूरा खेत
नहि हँ ओ पूरा यूज करै छै ओकर सलियाना लाख टकाके लमसम जाइ छै
ओ कम्पनी की नाम छै जे
शिव शक्ति छी
ओ एमे तऽ बमबम काम करै छै ने
हाँ
हँ - अरे ई लोन वला मे कोन कम्पनी में छियै
ओमेछ इंडूजामे
इंडजा फिनान्स
हँ
कथी सब के लोन होइ छै
फ्मासी टू विलर फॉर विलर
अच्छा बस ट्रक सबके ने
नहि ट्रक सब के नहि हय या ट्रक सब के हे रहे बीच मे बंद कर देलकै ये
हाँ ओ ओहिमे की छीयै रिकवरी एजेंट की ऽ लोन करै छी
लोन करै छियै ओहिपरसँ आ जकरा पर्सनल लोन लेने रहै छै उहो दै छै जेना अहाँके सिविल हँ बाइको पर बाइक पर बाइक फोर विलर
ओ
ओ अहाँके ऊपर छै अहाँ अपना यदि छियै बढ़िआँ बनल तब तऽ अहाँके पाँच लाख दू लाख जेना चाहबै ओना देत
तऽ दूटा काम एक साथ केना चलि जाइया
टाइम निकाल लै छियै की करबै एहिमे तऽ कमे छै एहिपरसँ जादातर मोबाइलेपर काज भए जाइए
कथी कृषि वलामे
नहि लोन बलामे
आ कृषि वलामे कथीपर काज होइ छै
ओहिमे तऽ जाय पड़ै या कस्टमर सब मिला पड़ै या किसान सबसँ
ओ अबरी केहन छै हालत खेत सबके बारिश के बाद
अभी ते बहुत मे पानि लागल ये जते गड्ढा वाला छै सबमे पानिए यै
तऽ सब मे तऽ धाने रोपल जेतै गढ़ा वला सब मरति
छै नहि समझलियै बहुत जगह मखन एगो उखड़ि गेल छै तऽ मखन फेर लागतै
मखन मखन के खेती हुए लागलै इधर ने
हँ खूब होइए मुरजपुर साइड नवादा साइडमे जतेक छै सब आब बुझियौ वएह करे छै साल में दू बेर फसल कर ले छै सब फसल सब बढ़िया आमदनी भए जाइ छै
मिथिला मखाना मे
हँ
मिथिला मखाना के तब अथी कऽ देलकै टैग क देलकै मख बिहा मतलब मखाना के मिथिला के नाम सँ मोदी गवर्मेंट आब तऽ अपन सबके बिजनेस बढ़िआं भए गेल हँ ते ने बढ़िया एकटा ऑपर्चुनिटी छै रिमोट जे एरिया मे पानि सबके जादा रहे छै तऽ कुछ उपजा नहि ओत मखाना के कर सकै छियै आराम
हँ ताहिमे अभी बारिश के समय भेल य जेना पानि पड़ि रहल छै बुझियऔ किसानके साफ टेन्शन फ्री छै कोना अहाँके पानि दिअ पड़तिय ओकरा मोटर से अभी बारिश भए रहल छै तऽ रेगुलर कोनो दिक्कते नहि छै
हूँ उ तऽ छबे करय
ह प्लस अहाँके मश मशीनो सब लगा देलकै य ने मुराजपुर साइड मे देखबै त मशीनो सब एडजस्ट करि देलकैयै
हय
हए की बढ़िआँ बढ़िआँ मशीन लागल यै मुराजपुरमे
कोन चीज करय लेल
मखानके लेल
काटे ल छै ओते मशीने सँ
ह ओते तैयारी भए कऽ सप्लाई होइए ने
कोनो फैक्ट्रियो छै ओतय की जे पैक वैक करैत छै नाम ब्राण्ड सब
हँ फैक्ट्री नया खोललकै य न चन्द्रेन के छियै
चन्द्रेन के
ह
ह आब जे छै धीरे धीरे सबलोग के अपन बिजनेस तरफ शिफ्ट करना चाही कियाकि सब के लिए त जॉब थोड़े छै सब जॉब करियो ने त जकरा बढ़िया पूंजी छै अपन बिजनेस के तरफ शिफ्ट करू बहुत सारा काम छै करै लेल
हँ ओ त छबे करलै
दिमाग लहना चाही सही डायरेक्शन होना चाही बहुत सारा काम छै
हे यौ आइ काल्हि मेन छै देखियौ बाहर जेतै लोक दस हजार पन्द्रह हजार के नौकरी करै लए ओहिसँ तऽ बढ़िआं जरूर छै ने अपन गाँवमे रहतै मेहनत करतै
क गाँवमे रहतै कतहु रहतै आइकल त ऑनलाइनो काम चलै छै गांवे मे रहे कतहु रहै अहाँ अगर अथी जे छै ने मार्केट के पकड़ि लेबै ने तऽ ई दुकान जेना खोल के लोग बैठे छै ते एकटा एरिया के लोग कहाँ खाली बेच सकै छियै लेकिन अगर अहाँ ऑनलाइनमे डालि देलियै ने समान तऽ अहाँ पूरा इण्डिया में बेच सकै छीयै
हँ
मेन ओ छै ने तइ दुआरे बिजनेस बहुत लोक आगाँ बढ़ि सकैए ई नइ छै कि सब एक सौ बिजनेस करतै तऽ एको सौ सक्सेसफुल भए जाइ छै ओइमेसे पाँचे टा होइ छै एकेटा होइ छै लेकिन अगर हजार दू हजार बिजनेस खोेले एकटा एहन बिजनेस होइ छै एकटा एहन सक्सेस कए छै ओ दू हजार लोक के जॉब जाइ छै उएह होइ छै ओकर फायदा इएह छै एको परसेंटे रेट छै ने जॉब के कम्पनी के तऽ फेर दू हजार पाँच हजार लोक के जॉब भी त दै दय छै
ह हँ मेन वएह कारण छै ने देखियौ
किछ वएह छै रिस्क उठबियौ तबे ने बिना रिस्क के तऽ किछु नइ छै
तब अभी अहाँ की करै छियै
हमर एखन पढ़ाइ सब चलि रहल
अच्छा पढ़ाइ सब चलै छै
हँ बिहार एस एस बी फूल तैयारी
अच्छा
आबै बला छै ने एग्जाम
हँ
हँ एग्जाम आबै वला छै आब खाली उएह चलै छै ओ आओर धूप त आइ तेज बुझा रहल छै
की कहलियै
धूप तऽ बहुत तेज बुझा रहलय
हँ धूप खूब होइया
आबै छी उम्हरे मिलै छी ठीक छै तासे दिसन फेर बात करै छी ठीक छै न